हेलो कि हाल चाल बढ़िया, हा हा अपन कहियौ? आवाज हमरे वाला हमरे सुनाई पड़े यै। हाई प्रॉब्लम बहुत आदमी संगे भए रहल छै नेटवर्क इस्सु के कारण। रिकॉर्ड कथि सुनय हेते। हा रिकॉर्ड मे ते ई आवाज नै आबैत हेते? नै रिकॉर्ड में किए एते नेटवर्क इस्सु छै तै एमें रिकॉर्ड में किए एते।
अच्छाअच्छा।
अच्छा-अच्छा जी। कहाँ घर भेलैन हुनकर हम सब पटना में रहै छियै।
अहाँ छियै प्रोपर पटने कऽ
प्रॉपर पटना केँ तऽ नै छीयै छी तऽ दरभंगे तरफ स एखन पटने में रह रहल छी अच्छा जी
कतो दरभंगे
दरभंगा में कैदराबाद। हँ तहन तऽ अहाँ मेन दरभंगे केँ भेलौ जी-जी बिल्कुल।
और अहाँ कत स बाइज रहल छियै हमरो घर दरभंगा परै छै अच्छा दरभंगा में कत लेकिन दरभंगा अच्छा उम्हरे स काइल एकटा और फोन ऐल रहै कियो बंटी कए कै कियो रहथिन। कुन दिन घारी गांव कहनाए रहथिन त का रहथिन।
पघारी।
पघारी। रहे छै। हँ हँ कहलैथ पटने मे ऐत रहै छथिन अशोक राजपथ तरफ हँ अहाँ की करै कियों हमहुँ जे छै से एखन तैयारियए सब कै रहल छी शैक्षणिक योग्याक छै बारहवी पास छी सेण्ड सेमेस्टर केँ स्टूडेन्ट एखन छि एखने ग्रेजुएसने कऽ रहल छी से हँ हँ
अच्छा अच्छा की छै सब्जेक्ट की छियै
सब्जेक्ट फिजिक्स केमेस्ट्री मैथ बायोलॉजी यऽ
वाह वाह
और सब बंटी सब सब परने में रहते छैथ हँ हँ बात भेल जी जी हँ कोन एरिया म
ओते ए जत बंटी सभ रहै छै
बइपास तर ह ओ अब तऽ हम गाम पकैर लेलै अच्छ ग्रेजुएशन दो हजार अठारहे में कंप्लीट भऽ गेल यऽ अच्छा अच्छा तऽ एखन करै की छियै एखन हम एगो प्राइमरी इसकुल खोलने छियै
ओकरे देखे रेख करै छियै और बाँकी छियै एखनो हम लागल छियै जे कतौ सरकारी किछ भेट जै हँ हँ
जी तहन तऽ अहाँसभके क्षेत्र तऽ बाढ़िसँ प्रभावित होइत हैत खूब खूब बला बात आब नइ रहले ह जी जगह बढ़ गेल रोड लेकिन ई कहबै नहि आबै बढ़ बात नहि आबै छै ओ दी कसा गेल य कोन महिनासँ हम आबैए बाइढ ओ तहन तऽ बाढ़ि हो जायत तहन तऽ माछ डोकास सब ई सब तऽ होइत हायत खूब
होइत रहै बहुत किछु होयइत रहै खुर्चन ई मोती उती के ल लोक उत्पादन करैत छै हमरा सभठाम तऽ ओनाही खुर्चन भेटैत रहै लेकिन आब जेछ कहबै ने से नहि छै
हूँ हूँ अहाँ सब अहां सबके लेल ला पाएर गर ए च लए तन एहि बीच मे जे आयल पिछला साल पर तियजपुर केम्हरो परड़े छै उम्हर सुनने रहियै बहुत तबाही भेले हे
हँ हँ ओ हमरा
कोना भए गेल ह हमरा सबके लगभग से दू बामान गेलै ने ह हमरा एग ओ ओ मतलब नामे मात्रके लेल बाइढ़ आबै छै लेकिन आबै छै सैह न आ मखानोके खेती म होइय हँ आ शुरू करते ह किया तऽ एहिबरसँ मखानके के शुरू केलकै हँ बहुत गाँव सबमे दरभ्ंगो सबमे बहुत जगह शुरू केलकै हँ जर क रहल छैर को ने पैसा पहिने लए ककत झल हँ हँ इहो बात सही छै तऽ मखानो तऽ पाइने मे रहै छै मखान कोनो भा ह हँात तीन फीट चारि फीट ह ह
ह करै छै किछ आदमी सब छथिन जे शुरू केलखिन हन किछ आदमी एखनो इन्तजार मे छथिन एक दोसर साल आओर हम वाच कए ली पहिले
हँ बहुत आदमी के होइ छै जे फीडबैक केहन आबि रहल छै ओहि हिसाब से फ तोस क छै ह
ख
खेती प्रन बढ़िआ होइ छै समझलियै त कथीके खेती बढ़िआँ होइ छै जाइ फ मकइ गहुम गहुम सेहो होइ छै बढ़ि ख ह ह मतलब बुझबै जे नहि उपजाउ मिट्टी वहाँके एखन तक नहि यऽ सैह ने
नय मिट्टी छै उएह बाढ़ि के जे समस्या छै ने तऽ आदमी बेसी इन्भेस्ट नय करै छै
त मूग सब होइया मूग सब ह ह मूँग सब मूंगा मड़बा इएह सब हाँ हम देखलिए आदमी सब के फैर धीरे धीरे सबटा हेतै वएह छै लोग बर रिक्स ने लेबऽ चाहै छै
हु हु हु आ नै न खेती तरफ आदमी सबके झुकावो कम न छै
ह ह सबटा रेडीमेड चल लगलै हन आब गाँवो घर
आदमी सबके समस्या की मेन भए गेल छै ने हम अनुभव करें हू हू जे आदमी गाँव मे रहहिये ने चाहै छै बिलकुल आ जहन वैह आदमी शहर शहर आबै छै तऽ ओकरा गाँव के याद बहुत आबै छै एखनो पटना सँ पियै लायक पइन नय छै आदमी पइन कीन कऽ पियै छै
ठीक ठीक
जे बच्चा पटना मे रहि रहल छै न ओ बुझै छै पटना के हाल सही बात ओकरा बढ़िआँ जेका डिफरेन्स पता चैल जाइ छै पटने शहर आ गाँव की होइ छै
की होइ छै
दाइल भात चोखा मे तऽ बच्चा साल उजारि दै छै
हु हु हु ठीक गप बिहार
एखनो हँ हँ एखनो गाँव घर मे बहुत किछ छै ओकर स्टेट के मेन बात नइ छै जे जऽत पैदा भेलै न बिलकुल ओहि क्षेत्र के विकास अकेले लोक हु हु रहै छै सदा परायेटर रहे छै बिलकुल अ हमरा अहा के कि छै पैदा कत्तो भल्ले हँ पढ़ाई ल कत्तो जबबई हु हु हु हँ हँ एक आदमी आ दू आदमी के सोचला स थोड़े होइ छै किछो शिक्षा गर्बरा गैल छै न शिक्षा बिलकुल गरी पूरा बिहार भारत आइ देखियौ सब दिन से छै भूख हड़ताल पर बैसल जंतर मंतर पर सरकार कोनो सुना पूछे छल ने कोई जा रहल छिय आ ओहि मे मीडिया के काज देखियौ मीडिया ओर भड़का रहल छै ओहि मे
की करतेै सब
पैस चाकू कार कर बिलकुल सात स्तम्भ मे आबै छै जे मीडिया ओ एकतरफा नूज चला दै छै तहन त मेन पॉजिटिव आर निगेटिव व्यू जे मिडिये काम करें छै न तऽ की आ कोनो ई बात नहि छै जे प्रदर्शन गलत कऽ रहल छै गलत चीज लेल कऽ रहल छै आबै वाला भविष्य केँ लेल कए रहल छै जे पर्दर्षण नहि होइ आई जे छै पेपर लीक भए रहल छै एकटा सरवनि छै धर्मेन्द्र प्रधान कार्यकाल में एतेक पेपर लीक भेलै लेकिन तैयो वोटर सँ मस्त नहि भऽ रहल छै भ रहल छै कऽ रहल छै अए हा हा ओ कि बदल तऽ बिलकुल बदलतै बिलकुल जेकर हु हूँ बीजेपी केँ सरकार जे छै बिलकुल नहि रहबाक चाही आजी मजबूरी एम ने शहर में जे छै सब केँ पढ़नाइ लिखनाइ हा हा हा
छात्र जीवन छोड़ि कऽ जहिया सँ एलियै हन तहिया सँ गाँव में कतहु नहि गेलियै
हा जहन गाँव में जिनको पालन भऽ रहल छै तऽ तहाँ जाय केँ आवश्यकता की छै
हँ लेकिन समाजक व्यू एखनो तक नहि बढिया नहि रहैत छै
हा ई बात तऽ छै समाल कऽ नहि छै हा कियो गाँव में हूँ हूँ हूँ और बुझियौ पच्चीस हजार शहर में कमाइत हेतै तऽ ओकरा अप्पन रहै सहे में आधार रूप निकलि जेतै
बेसी बेसी पाँच दस हजार रुपैआ ओकरा सऽ सेविंग करै में ओकर हालत खराब भए जेतै
सऽ मानि लिअ अपना घोर अगना में रहै छियै आर तहन बैसाल ठाम भेलै पचीस तीस हजार रुपया और कोनो ई बात नहि छै कारीगत शिक्षा खेसँ जुड़ल छै जे
कि ओ जे दुकाने सभ करैत छथिन केओ किछो करै छथिन ओकरा बारे में व्यू कनि पॉजिटिव विबे होके चाही न
हा बिलकुल समाज हम कहू ह नहि ई बात तऽ छै
देखियौ कतबो किओ किछु व्यक्तिगत कारणसँ जे जेतहु जेना रहे लेकिन एकमे एगो व्यू आबे जाई छै जे हमरा बारेमे लोक कि सोचैए
चाहे तऽ हमरा एक आदमी से बात भेल रहे तऽ बेचारा ओ पटने मे रहे छथिन पढ़े एखन हुनका एनटी बी सी मे जॉब लागल पताइलिस हजार रुपआ के प्राइवेट जॉब ओर समाज जे किछु व्यू छै सरकारी नौकरी आर प्राइवेट नौकरी मे अन्तर ओहि लए कऽ ओ नौकरी छोड़ कऽ एखन जनरल कम्पटिशन के तैयारी कऽ हल छी सरकारी नौकरी तऽ भऽ गेल हम्म हम्म जेकिन गन्दा परिवार रहे छै हू हू हू ह तऽ विवाह दान मे ह ह नहि ई बात क छै सरकारी नौकरी मे आदमी के की होइ छै ने लेजी बना दै छै हँ हँ बिल्कुल
की करता एकटा पेंशनो सब वाला बात पहिले रहे ते आब तऽ बहुत चीज में पेंशने नय छै
आब पेंशन छै कहाँ सबटा पेंशन खतम कए देलकै
सेहो एगो ओहो चीज रहै तऽ आदमीके ई तऽ सिक्योरििटी रहै जे चलाय वृद्धावस्थामे हमरा समस्या नय हैतत
हूँ हूँ
आब सेहो नय छै ओहिके बावजूदो
हँ की करब समाज स बाहर नइ न जा सकय छी हँ हँ जे सीमा छय आगी अपथ घाल रहत हँ बिलकुल सही बात बढ़ल सोच समाज के लेकिन कनी समय लगतै